हँ की हाल
ठीक ठाक
आवाजइयए हमर
हँ
अखन तऽ अपना सब बिच तऽ एते नेटवर्क खराब छै ने
नेटवर्क नहि पकड़े हे पता ह काल् से लाइटो नहि आबे छैे।
बार इटरनेट पर हँ लाइटो गड़ बढ़ा देलक हन काल् से काल राति एते से नहि आयल रहल आइ
एगारह बजे जे लाइट कटले छै आइ कते बजे एले तीन बजे लाइट
बहुत नेटवर्क के एखन खराब पता नी जे न सबस नीक रहे सबसँ बेकार भ गेले
बेकार भऽ गेलै हँ एक रत्ती नेटवर्क नहि फोनो नहि आबैत रहै छै। आ आबै छै तऽ घर घरा लगैत रहै छै।
हँ से ई से दिक्कत भऽ जाइ छै। और भागवत मे जायब कि नहि देखै लए?
हम तऽ काइलो गैल छलहुँ।
की कहलियै?
हम तऽ काइलो गैल छलहु।
आइ जैब की नहि? आइ तऽ प्रोग्राम हैत न।
हँ आइ जेबै अहाँ जबै कि नहि?
हमहुँ जैब सोचलहुँ हे तऽ सएह जे जैब देखे ला।
अ आइ चलब आइका ना नीक लगतै राधा कृष्ण सब बनतै।
कहलखन जे राधा जे बनत नऽ ओ कहलक हा हमरा तैयार कऽ दय ला क
ह, के बनतय राधा तऽ?
आ ईसभ तऽ गोपी बनत आ ई जे अइछ ने स्वेता
हँ।
आवाज जाय या हमर। अवाज हमर जा रहल अछि। स्वेता जे छै ने से राधा बनतै, हेलो। ल अछि हमर, हेलो। बहुते नेटवर्क खराब भऽ गेल छै अपना सबके। स्थिति खराब छै। फोनो नहि रिजेक्ट माइर दिया। डर होइए हैेलो आवाज जाइये अहं